नमस्कार
जी नमस्कार ओर बताउ अहाँ केँ की हाल छै
हमर बड़ा नीक छै हम तऽ नीके छी अपने के हाल बताउ अपने नीक छै।
जी हमहूँ निक छी अहाँकेँ खाना पीना भए गेल छै
हँ खाना पीना हो गेल छै अपने खाना पीना हो गेल छै।
जी हमरो खाना पीना हो गेल छै अहाँकेँ कि खाना पीना खैले हे
अपने के कि खाना खायले छिय
हम तऽ खैले छी भात आ पनीर के तरकारी खैले छी बड़ा दिन बाद खैले छी बड़ा नीक लागे छै। खाना आज दिन भर खाना ने खुएले छिये य आज नीक लागै छै हा के कि आज बोले छै कि दिन भर मे कुछो न खैले छी बस उहे पनीर के तरकारी खैले छै इतना नीक लागै छै कि हम अहाँकेँ कि बताउ
पनीरके तरकारी खालै छै।
जी बड़ा नीक लागे छै ओहि खरीद बलि आ मुर्गा के कबाब खोले छै
मुरइ कबाब कहाँ से अबै छै।
पता ने पिताजी लाल रहै।
हँ पिताजी जाइ छै प्लास्टिक मे ले छै तऽ देख ले छै
हँ घ से देख लेबै छथि हँ पानियो के लेने छै
ह तऽ नहि पी लै छै
हँ पानि पिय पानि त अ छै अभी दु बोत लो हमरो दि छैय हम पानी नहि पियै छी। हमरा तऽ कलो के पानी निकलागै छैय।
कलह के पढ़ए नीक लगैत छैय।
मोटर के अहाँ केना लागै छल।
हमरो लगाय छै बारा नीक ने लगाय छै हमराे।
नहि हम पहिले मोतिहारी रह रहै छी ने समझै छी तऽ वहा के जो कल के प वहाँ के एगो कल के पानी रहै छैय तऽ नहि नीक लागै छैय कि हम अहाँकेँ कि बताउ। मतलब केतहु के पानी पी लेबत रहै छै। आ तब जााक अपन उऊहूँ के पानि पिय रहे छै जे इतना नीक पानी लागत रहै छैय कि हम कि बताउ।
ह उ जदा फीट के बोरिग होई छै त नीक ते लगबे।
ह ढाइ सए कछ रहै छैय।
ह अढ़ाइ सौ रहैत छै लय तऽ नीक लगबे करै छैय। अ ई सभ कल गउआ देहात मे ने गौ कलवा छैय।
जी।
एन्ने दू सेए बीस फीट होबे करै छैय तऽ नीक कैसे लगै छैय।
जी यहाँकेँ पानिया तनि अजीबो होइ छैय। लेकिन वहा वाला जानै छिय वहा छोटिये चुके कल छै लय समझ लेकिन ओतना दुर के सारा लोग उए कल पे आ के पानी पिये छै इतना निक लागे छै ई कह हमरे घर के सामने कल छै पुरानो कल छै लेकिन नीक पानी लगै छैय बारा त केतना पियै छैय लेकिन उह की कह
तऽ पूरा गावके लोग ओल्सँ लै जाइ छैय।
ह गाम नेमे शहर मे ने।
शहरबा मे छैय गा ओमे चौको पररके कलबा नहि होइ छैय
ह
ओहमे के पढ़आ बड़ा नीक लगैत छैय हमरा। रोज रातवा मे ओ पहिले रोज पानि अबै छैय। हरमेशा आबे छैय पानि ओहि काल पर से पियए ला
ओ हमको एगो बात बताै छीय ई जो रोज रोज पनिया न देवत रहे छैय जो अपने से सभके घरे नल लागल छैय। कहिया पानी देवे छैय उ नहि देवे छैय अब पानी।
ओ के हमी चलाबै छीय ऑपरेटर हमी छी।
काहे नहि अहाँकेँ पानी देबे छी।
ओ जन कहे बनले छै ने अभी
ह ओ दिन आबल रहै छैय एक दिन।
हैं दस मिनट लए चलेबे कले छिय। ह दू दिन पहिले आयल छी हमही चले छेली।
काहे काहे नहि चला लेबे छीय ओकरा।
महीना नहि दै छैय।
कितना लागे छैय महीना।
छे हजार के महीना दै छैय तऽ न दै छैय अब तऽ नै चलबै छैय।
अच्छा सारा लोग से छआ छआ हजार लेबे छी।
न खाली एगो वहि मे अथी दै छैय सरकारे सँ दै छैय तऽ। बात तऽ छैहे हजार के महिना छैय।
ए तऽ खाली अहाँकेँ कि करे के चाही खाली अहाँकेँ ऑने ऑफ न करे के छैय।
ह ऑन ऑफ करे के छैय।
तब तऽ ओतने के छआ हजार मिले छैय तऽ कोन बड़का कोन खराब चीज छिय।
तऽ ओतनो ना दैय छै दैय छै त हम चलेबे करै छै नहि दै छय आब
ओ तऽ अहाँ चलाबै ल कि अहाँकेँ पैसा ओय मे लागे छै कि चलाबे मे
चलाबैय मे पैसा तऽ नहिए लगै छै लेकिन। पैसबा नहि दै छैय तऽ हमरा का जरूरी
तऽ दू मिनट ल काहे न कबो कबो खोल दै छै
खोलै लए खोलिये दै छी लेकिन पैसबा नहि दै छै तऽ हम काहे ल खोलि जाइ छै
ओ ए तऽ कोन बड़का चीज छै खाली
तऽ अपने दे छआ हज़ार महीना दे हम
हँ हमरा का जरूरी छै हमरा तऽ हमरा घरे कलो छै हमरा कोनो ज नहि आ कबे काम चलै छै जब लाइटो रहै छै तबे ने चल छै।
तीन सौ घर मे नल गेल छै समझले छै।
ह ह तै तऽ हम सुनै छियै कि। तीन सौ घर मे जे गेल रहे छै त उहे के आदमी दू दू कि तीन तीन रूपा लेवे छै
हँ सभ से अपने अगर महिना मे दसे रुपआ लै छै तऽ तीस हजार होइ छै। तऽ हमरा के छओ हजार दै छै अपने
कोन बोलै छै कि दस दस गो लागै छै तीन सए मे अगर अहाँकेँ दस से भागा देबै छी तऽ तीने हजार ने होकै छै।
तीने हजार होइ छै ने तऽ छओ सौ घर
बीस बीस रुपया लेबे के पड़ै छै
हँ बीस बीस रुपया लै छै न
हँ नानू देबै छै सब पर दिन के कौन रूप पे हम बोलै छी जानै छी पर दिन के पर रुपया लेबे छियै नु तब जा के ठीक हो जाइ
हँ ठीक हो जाइ छै नानू जाय छियै कहूं
हँ इहो बात छै
दे दैय छै तऽ हम तऽ चलाइए दै छी
हँ
तैयो एक दू दिन मारि देम कहियो हाथ हम जरूरी होतऽ हम बोलब आहा कहियो मारि दै छी।
न न मारैछी हम
नै एतनो नै मतलव करे के हय।
ना ना पैसा देबे नहि करै छै तऽ का जरूरी छै
है तऽ अहाँ के कैसे बन जाय छी ऑपलेटर हमरा काहे ने बनाबै छी हमिये बन जाय छी हम तऽ बे मतलबो के दाब देबै छी
ना ऊ टाइमिंग पर चलाबै छै
हम तऽ रहै छियौ तऽ हम दिन सुबह हमेशा चला देबै छी हम तऽ लोक के कल्याण करै छी
उ हमहुँ करै छियै कल्याण
है तऽ आहाँ पैसा के बोलै छियै जब ओहिमे हमरा ऑने ऑफ करे के छै तऽ एक दू दिन काहे ने जाके दाब देम की तनी जे आदमी के दिक्कत छै ओ कर दै छै अच्छा अहाँ से हमर कहियो मोटर न चलै छै तऽ अहाँके हम कहे छी अहाँ जाके
हँ अपने कहम हम अपने ला चला दैन छे
हँ फिर हम नहा धुआ लै छी तऽ अहाँके कहब तऽ आहाँ बंद करब
पनिए बारानू नीक लगै छै तीन सौ फीटके ऊ बोरिंग छै
आब जानै छी ए तऽ हमर पाइपवा फूट गेल छै आहाँके पता छै कैसे होइ छै तब ब्लू रंग के पाइप छै
कम्प्लेन करै छै
तऽ ओ ओतरा दूर के आके पाइप बदलै छै
हँ पाधार कार्ड के आधार कार्ड के टू कॉपी लै छै आ बदल दै छै बनाब
अब ठीक ए तऽ जब चलै छै धैल न तऽ की बनाके फायदा की छै
चली, कुछ दिन मे चली। पैसो दै छै न चलबे करै छै
ए तऽ की होइ छै जानै छी ई गर्मियाँ मे दुपहरवा मे जानै छै की होइ छै। ई दुपहरवा मे एतना न धूप उगै छै कि मोटरवा से पानिये न आबै छै आ मोटरवो न चलै छै हर दिन
मोटरवा न चलै छै
ना दोपहरवा मे चलबे न करै छै, परेशान कर देबै छै आ हम दुपहरवे मे नहाय छी। कल चला के नहाबे के पड़ै छी।
दोपहरोमे कैसे होबै
काय नहि देबै छै दु पहर पारी
पैसा न देय छै तबी एतना गर्मी मे जाय छै फेर बंद करे छै
ए ओ अहाँ के ने कहै छी ओकरा य अबरी अपनो मोटरवा छै ने जो बिजली से चलै छै
ह बिजली से चलै छै ओ दिनवा मे चलबे न करै छै
न दिनवा मे चलै छै, जब जादा गर्मी हो जाइ छै तब न चले छै दुपहरो मे फिर शाम से चलय लागै छै।
त ओ धूप मे होइ छै का
हँ तऽ धूपे मे नू रहै छै। जमीन के अन्दर डलाबे छै पानि सूख गेल छै आ उह ठंडा मे आ ऊ ऊपर से प्रेशरो कम रहै छै अच्छा, उह ठण्डा मे भर दिन चलाइ छी तऽ भरि दिन रहैत छै, ऊपरसँ प्रेशरो जादा रहैत छै ठण्डो मे
हाँ, ते काम करै छै ओ लंग कुछो के पेड़ लगाय देय छै।
ए मोटरवा तऽ ऊ तऽ अथी मे छै, सीमेंट के अथी मे ओ धरतीये के नीचे से कम पानी आबै छै अरे मोटरवा तल थोड़े पानि सुकत होइ छै।
अच्छा मोटरवे लंग से कम पानी
हँ मतलब कि ठंडा मे प्रेशर जादा आबाइ छै आ गर्मी मे कमे आबे छै ऊपर से दुपहरवा मे जादा जे दिन धूप कहै छै ओन तऽ एबो नहि पै छै
इया मे ओकरा आस पास मे पानी पटा दे छै कि ओ सौख ले छै आ फेर पानिया दे दै छियै
ए तऽ पनिया जाल होइ छै तऽ ओकरे आसे पास मे नु खर्चा होइ छै पनिया तऽ ओकर आसे पास मे नु जाइ छै जमीन के अन्दर
ह
तऽ ओ अपने ना दै छै, चलू नीक छै अहा से फेरू बतायब काहे ने जाइ छै, एकर अंतर देखल जाइ छै। ठीक छै
ठीक छै, ठीक छै।